हेलो
हँ हेलो
हँ की हाल चाल छै
ठीक छै अहाँके सुनाउ अपन हालचाल सुनाउ कइसन छय
हँ तऽ हमे भी नीक छियै जेना अहाँ के सब नीक छै
हँ इहां सब निके छय सब बाल बुतरु सब निके छय अहाँ के सुनाउ कैसे कैसे याद कयली
अचछा नीक छै जेना आज पन्द्रह अगस्त छय न से हमे अहाँ के बधाइ देबै खातिर फोन कयने छियै कि आइ पन्द्रह अगस्त छय राष्ट्रीय छुट्टी छै झंडा तोरन लागल रहल छय
ओ
हमरा तऽ भोरेसँ रेडियो पे जनगण मन सूनिके देह सिहरी गेल
हँ अहाँके बधाई छै बहुत बहुत आ बाल बच्चा सबके इसकुलसँ झण्डो तोलन इसकुलमे झण्डो तोलन छै हमहुँ ओतहि जाइ छी स्वतन्त्रता दिवस माने हमर सभाके सबके लेल गर्वके दिन छै आ अहाँके केहन लगै छय छुट्टी ई छुट्टी
हमरा लेल तऽ ई छुट्टी खाली आरामके नही छै ई दिन मोन पड़य छय आ जे कते कुर्बानी के बाद हमरा सब के आजादी भेटल गाँधी बाबा भगत सिंह सुभाष बाबू सबके त्याग
सत कहलहु हमर बाबा कहत रहियै जे उन्निस सो सैंतालिससँ पहिने मिथिलामे नील के खेती आ लेडिस सबके कतेक अत्याचार करैत छल। पंडौल हरलाखी बेनीपट्टी के किसान सब। आन्दोलन केलवी। ओहे माटी मे कथा सुनि के आइयो आँखि नम भए जाइत छै।
हँ भाइ मिथिला के योगदान कम नहि छै कर्पूरी ठाकुर जी। तऽ गरीब गुरबा लेल लड़नी। रामधारी सिंह दिनकर जीके रशमि रथी। मे जे जोश छैय ओ आइयो युवक के प्रेरित करैत छैय।
आब तऽ हमसभ आजाद छी। मुदा की असली आजादी भेटल। गरीबी ब बेरोजगारी भ्रष्टाचार ई सबसँ तऽ आ के लड़त राष्ट्रीय छुट्टीके दिन ई प्रश्न जरूर उठैत छै।
आजादीके मतलब खाली अग्रेजीके भाग्याब अबनाही छैथ। अंग्रेजी कहने रह गाँधी जी कहने रहथि स्वराज माने आत्मशासन। जब धरि अन्तिम पंक्तिमे ढाढ़ लोककेँ न्याय नहि भेटत। तखन धरि आजादी अधूरा छी।
तखन हमसभके। हमसभ की करू हम तऽ साधारण मास्टर छी। अहाँ किसान हमरा हमरा ले की नी सखी।
बड़का काज करबाक जरूरत। छोट छोट काज से देश बनय छै। अहाँ बच्चाके नीक शिक्षा दियौ। हम खेत मे नीक अनाज उपजायब ईमानदारी से भरब। करज कचरा सड़क पर नहि फेेकब ऐहो देशभक्ति छेय।
बात तऽ फतेह कहलहु। हाइ इसकुल मे भाषण देबाक छी कि सोचैत छी बच्चा सबके। की कहबैय।
कहबैय। जे पन्द्रह अगस्त छब्बीस जनवरी आ दू अक्टूबर ई तीन दिन खाली झण्डा फहरायल। के नहि छै पन्द्रह अगस्त आजादी के जशन छैय। छब्बीस जनवरी साविधान संविधानके सगंक्ल्प छै। आ दू अक्टूबर सत्य अंहिसाके सन्देश दैत छै।
हँ ई बात तऽ ठीके कहलहु। आ गणतन्त्र दिवसपर हमरा सभके याद रखबाक। चाही जे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ने। नेतृव मे संविधान बनल ओहिमे सबके बराबरी। के अधिकार देल गेल। मैथिली बंगाली तमिल पंजाबी सभ भारत मायके सन्तान छै।
आ गाँंधी जयन्ती पे चरखा चलाबै के नाटक नाहि ही असली स्वदेशी। अपनाय के प्रण करबाक चाही गाम के कुम्हार से दिया किनु। बुनकर से गमछा कीनू लोकल के बढ़ाबी खा तखन देश। बढ़त।
फोन आ। हँ त, विचारी सुनी के मन न उत्साह आ गेल। मुदा एकटा बात कहूँ? आइ काल्हि क छुट्टीके दिन, लोक पिकनिक मनायल छै। मनाबे जा चलि जाइत छी, ठण्डाे महत्व बुझैते ने छी।
घूमब फिरब खराब न ही छै, मुदा ओ ओहिसँ पहिने, दस मिनट देश लेल जरूर सोचऽ। तिरंगा के देखी के ठाड़ भ जाउ। राष्ट्रगान गाबू, बच्चा के बताउ, जे ई झण्डा के तीन रङ्गके अर्थ की छै।
हँ, सही बात कलू, सही सत्य कलहु। केसरिया त्याग, आ साहस आर धौला शान्ति आ असत्य। शान्ति असत्यके, आ हरियर समृद्धि आ विकास बीचमे, अशोक चक्र गतिशीलता के प्रतीक छै, हम तऽ क्लासमे एहिसँ शुरू
आ एकटा बात आर। मिथिलामे राष्ट्रीय त्यौहारके संगङ्ग, अपन लोक संस्कृतिके सेहो जोड़ू। स्कुल मे बच्चा सब त मिथिला में देश भक्ति गीत गवाओ, जय -जय भैरवी के धुन पे, बन्दे मातरम के कितना नीक लागत।
हँ, से तऽ बहुत सुन्दर सुझा देलहु। हमर विद्यालयमे विद्यापीठके गीत होइ छै, आब
अहाँके? बोले छियै कि, आब सुभद्रा कुमारी चौहान के, झाँसी के रानी से, मैथिलीके अनुवादमे के-के सुनायब।
हँ अहाँ जानैत छी? उन्ननीस सए बियालिस के भारत छोड़ो आंन्दोलन मे, मधुबनी के बेनीपट्टी में, अंग्रेज थाना पर, तिरंगा फहरायल गेल छल। सात टा नवयुवक शहीद भए गेल रहती, ओहि ठाम आइयो शहीद मीनार छै।
हाँ हम गेल छी ओतऽ, माथा नमा गेल। तऽ, एहन गुमनाम शहीद सब के बात याद आबै तऽ अी श्रद्धांजलि छी, राष्ट्रीय छुट्टीके दिन ओहो सबके नाम छै। तऽ नाम लेबाक चाही।
आब तऽ सोशल मीडिया के जमाना छै भई। लोक हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिखी के, फोटो डाली देत आछि। मुदा की हमसब सवधान संविधान के मौलिक कर्तव्य पढ़ने छी?
मौलिक कर्तव्य ओही में मौलिक कर्तव्य ओहि में, एगारह टा बात लिखने छै। संविधान के सम्मान राष्ट्रीय प्रति के अन्दर देश के रक्षा, भाईचारा, पर्यावरण के सुरक्षा। आ वैज्ञानिक सऽ
बस इहु सब पढ़ाऊ बच्चा के, अधिकार तऽ सब मांगेत आछी। कर्तव्य के बात के करत राष्ट्रीय छुट्टी के दिन कर्तव्य के शपथ लियौ।
हां। ठीके कहै छो हां मान लेहो रमे मान लहो आय ऐ से हम अपन डायरी में लिखी लेब की प्रति-पंद्रा अगस्त के दुटा नीक काज देश के नाम से करब तऽ कखनो वृक्षा रोपण कखनो रक्तदान आ कखनो गरीब बच्चा के किताब तऽ
वाह इहो संकल्प छै, हम्हूँ खेत में जे भी खेती शुरू करलै छियौ आ काएल केलहुं अछि, रसायनिक खाद्य सऽ मिट्टी खराब होएत छै। देश के धरती माय छी ओकरा बचाएब हमर धर्म छै।
अहाँ के बात से तऽ मोन भैर गेल चलू स्कूल के समय भए गेल हमरा कलम में संगहि चलू अहां किसान के रूप में हम शिक्षक के रूप में दुनू मिली के बच्चा के संन्देश देब।
हां रास्ता में एकटा गीत मोन पड़ल जेना मिथिला के माटी, भारत के बेटी हमर तिरंगा हमर अभिमान जान देब मुदा आन नही देब। ई देश ई संविधान
की सुन्दर स्कूल में इहो गवाही सुनू राम सुनू राष्ट्रीय छुट्टी के दिन हम सबके तीन टा प्रण लेबाक चाही। पहिल जाति धर्म से ऊपर उठी के भारतीय बनब और दोसर संविधान के पालन करब तेसर अगला पीढ़ी के लेल नीक भारत छोड़ी के जाय छो।
हां खूब नीक मंजूर छै हमरा आर के। आ एकटा और बात मिथिला भाषा के सेहो सम्मान करब संविधान के आ ठम अनुसूची में मिथिला मिथिल मैथिली के स्थान भेटल छै। ई हमर गौरव छै, राष्ट्रीय मंच पे मैथिलीक में भाषण देब तखन असली आजादी के अर्थ बुझाय
शत प्रतिशत भाषा, भेष, भोजन ई तीनू पहचान छीयै, तिरंगा के संग मिथिला के पागो ऊच रहय, चलू झण्डा फहड़ाय के बेर भऽ गेलय।
हां रास्ता मे एहू सोचते चलू जे दू हजार सैंतालिस मे आजादी के सौ साल होएत। तखन हमर गाम हमर जिला हमर राज्य केहेन होएत ओकर जिम्मेदारी आय से लेबय पड़त।
हां इहै सपना पैघ देखू काज छोट-छोट करू। गाँधी जी के तरह ग्राम स्वराज्य मिथिला मे साकार करू, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वा स्वच्छता ई तीनू पर काज करू।
देखु स्कूल आबि गेल, बच्चा सब पऽ पंक्ति में ठाढ़ अछि हाथ में तिरंगा लिय के, ओकरा सब के आंखि में केहन चमक छै। इहू सब कलह के भारत छी।
हां, सही कहलहु, बच्चा सभके तऽ बड़ी खुशी छै आँख में चलू झण्डा फहराबी, राष्ट्रगान के बाद शपथ दिलाबी। हम भारत के नागरिक, अपन देश के प्रति सदा वफादार रहब, निष्ठा ईमानदारी आ परिश्रम से देश में सेवा करब
ठीक छै, चलू तब संगे चलल जाय।
इ शपथ के बाद सबके ल